हां
हा काली पूजा जे होइ छथिन कहिया शुरू होइ छथिन।
काली पूजाके उ तिथ रहे छै। तऽ अमावस्या के अथी होइ छै, ने दिवाली।
हं।
हं, तऽ दिवाली तऽ होइ छे राइते के।
हं।
आ ई यदि एक दिन पहिलहयो प- पाबि जाइत छै। कालियो पूजा होइ छै ओहि तीथके तऽ ई यदि किछु दिन पहिलैओ पाबि जाइ छै तऽ बेसी रति तऽ हँ तऽ पहिले दिन से शूरू भऽ गेल
हँ अ जहा लेट के पाबै छैे से तऽ
हँ तऽ लेट कऽ तहन दिवालियों दिन हँ- हँ लक्ष्मी पूजा दिन ओ शुरू होइ छथिन काली पूजा
तऽ हुनका ओहि दिन प्राण प्रतिष्ठा सभ पड़ैत छनि
सभचीज हुनका पहिले दिन भऽ जाइ छनि पूजा ह पहिले दिन मतलब होइ छै तऽ एमहर सब जे हमरा सभदस होइ छथि। छथि काली पूजा एतऽ तऽ छओ सात दिन रहै छथिन।
बहुत जगह तऽ
खरना दिन खरना दिन एतय भसै छथिन।
सैह बहुत ठुना नहाइए खाइ दिन भासि जाइ छथिन।
बहुत ठाम तऽ सीधा रातिमे पूजा भेल आ दिनमे भसान भऽ जाइ छै हँ तऽ एतय सभ दिन से भेल छथिन तऽ अपन एनाही होइ छथिन सात दिन परमे अथी भेल
तऽ पहिलैे दिनसँ बहुत आदमी सब खौंच भरैत हेथिन।
हँ - हँ तहन तऽ दिवाली रहै छै तऽ ओहि दिन सभ सहल व्रत तू तऽ रहबे करै छै। आ तहन भरि राति यदि पूजा होइ छै तऽ भरि राति लोक जागल आ ओ भगवतीके अपन ध्यान कके ओते रहल। आ जखन पूजासभ भऽ जाइ छै, तहन हुनकर आरती तखने भेल।
अच्छा रायते क
हँ, रााइते क, भोर भऽ जाइ छै, चारि -पाँच बाजि जाइ छै, हँ। तखन लोक फेर अपन खोँछ भरलक, सभ हँ। तऽ ई थोड़े छै जे ओतय जा कऽ केओ एक आध महिना भरैत हतै, सभ अपन भायके बेर ह, भीड़ भए जाइ छै पूरा, आ ओना तऽ ओहि दिनसँ शुरू भेल तऽ ओहि दिनसँ, खरना दिन जेहि दिन भसाउन होइ छै, ताहि दिन तक जा ह हवन होइ छै, ओहिसँ पहिने तक भरि दिन राति खोछ भरले जाइ छै।
तैयो पहिल खोइछ भरिदुआरे सब भरे तऽ ओहि दिनसँ बेसी, आ तहन कोबला सभ रहै छै बेसी आदमीके तऽ, ओहो सब भरैत हेथिन।
ओहिसभ दुआरे हँ, ओहिसभ दुआरे तऽ पहिले बेड़ बढ़िआँ होइ छै। आ भोर भऽ जाइत छै तऽ, बहुते आदमी जेना गामोकके लोक रहैत छै त, आब ओ जे फेर दोसरे दिन व्रतमे रहैत छथिन। हुनका फेर दुबारा नहि होेतैइन, हँ। आ नहि जकरा कुबुला छै तऽ, ओ तऽ पहिले दिन लेट होय अबेर, होय सबेर होय, ताहिसँ नहि छै जरूरी, तखन किछो कऽ कऽ ओहहि दिन भरथिन।
आरती दुनू टाइम होइ छथिन।
दुनू टाइम होइ छथिन, भोरोके आ समझ के, आरती होई छैन, यदि हुनकर पूजा होइ छनि, कुमारि खाइ छैन।
हुँ। आ पाठो होइत रहे छथिन हरद दम, चौबीसो घंटा हुँ। तऽ पंडीजी सब दोसर ठाम से आबैत हेथिन
हँ- हँ, दोसर ठाम से आबै छथिन, आचार्य रहै छथिन। पंडीजी भेलखिन, हुनकर सभके भोजन अलग बनैत छनि।
आच्छा।
भोजन बनबै बला रहल, हुनकर सबके लेल हँ भोजन अलगसँ बनल।
आ कुमैरो, ब्राह्मणसब, ओहि दिनसँ दोसरे दिन से पूजा के बाद, खै लागै छथिन, हुँ। तऽ खरना दिन तऽ खाइत हेथिन। हुँ-हुँ।
ह कात कअ क लोक कुमैर ब्राह्मण खुएलक। कते भीड़ रहै छै, लाइन लागल रहै छै, ओहिके लेल। हँ, खीर, दहियो -चूड़ा। जिलेबी, मिठााय त ओ रहिते रहै छैय लोक खरीद- खरीद कऽ। ह बड् मेला रहल, भीड़ -भाड़। तते दोकान -दौरी रहल।
हुँ,
आन -आन गांँव के दुोकान बला सब आबि के तऽ जगह लेलक। हँ, हँ, खरना दिन ते रहे छै उमहर छैठो क ओरियान। करैक लोकके, ता अपन उम्हर सबटा दोकानो वला सबके रहल, छैठ दुआरे जाइक।
हँ।
तऽ सब ओइ सांझे मे। आ जखन भगवती निकलै छथिन हँ भसानके लेल तखन तऽ रस्तो खाली करऽ पड़ै छै। तऽ सब अपन दोकानो सब धीरे धीरे बन्द हुअ लागल।
आ सरो कुटुम सब जे आबो छै। सेहो सब पाबैन राति चलि जाइ छथिन, नहाइए खाइ दिना हुं।
दिवाली के परात सब ऐल आ नहाय खाय दिन तक आ जे असगरुआ छथिन जे पाबैन करै छथिन अपने त हुनका सबके तऽ दिक्कत हेतैन तऽ ओ सब चलि जाइ छथि। लेकिन सब घरमे पाहुन आबै छै। एते हुनकर अथिये छैन जे सब घर मे भरल रहल पाँच दस गो सर कुटुम् रहबे कैल।
नाटको सब होइ छैन।
हँ पहिले तऽ नाटको होइत रहै तीन दिन चारि दिन ओहो होय। बाहरियो रहै छै नाच गानबला सब, हँ। आर अपन ओतेक नाटक सब बला चीज तऽ नहि होइ छै तखन बाहरिए रहल। ओय सबमे खाली पैसा लोक फेकै छै। आ जा ओ सब चीज नहि करते ता तऽ लोको नहि रहतै।
हंँ लोको त ओही सब दुआरे
ओहि पर मे हँ ओहि पर मे आबै छै।
हुं।
आ फेर छैठ के रहै छै ओरियान करैके तऽ छैठोमे तऽ सबसँ नामे छियै बड़का पाबैन।
पाबैन हं।
तऽ बडे डर रहै छै हुनकर। तै दुआरे उमहर नहाय खायके रहल तकर ओरियान लोक केलक। ओहोम गहुम कुटलक छाँटलक। सुखेलक कौआ मेनाक बचा कऽ ओगरबो करै छै।
नामे छैन बड़का
हँ। आ पाबनि जे अपने करैत छथिन तखन तऽ हुनका तऽ और बड भीड़ रहैत छै।
भीड़ हं।
नहाय खेलक तऽ नहाय खाय मे लोक। अरबा अरबों, रबा चाउर कऽ भात मूँगके दालि सजमनिके तरकारी।
हँ।
ओलके चटनी। ई तऽ हेबे कयल आ जे पबनैतिन रहै छथिन ओ जे ई जे खाइत छथिन तऽ कनि बेसिएके हुनका लोक परसि कऽ दै छै
हँ।
आ ओ छोड़ि दै छथिन। जे सभ कनि-कनि कऽ परसाद सभ खाइ जेतै। ओ नह कटेलथि नहसभ कटाए कऽ तखन ओ नहा कऽ अरबा अरबैन खाइ छथिन। फेर राइतोमे खेलथि आ जय दिन खरना रहै छै ओइ दिन ओ भइर दिन ओनाही निराहार रहै छथिन।
अच्छा।
आ जे अपने करै छथिन पाबैन से निराहार रहलैथ। आ राइत मे तहन खरना परै छथिन।
अच्छा
अगऽबे दूध में खीर चाउर क खीर बनै छै
हूं-
बहुते ठाम सोहारी बनै छै गहुम क।
हूं-
हँ- नवेद पड़ै छै। आ फेर ओ उएह जहे नवेद पडै छै। जेगो-जेगो- डाली रहै छै तै गो नवेद पड़ै छै। ओ ओयमे तरमे सोहारी देलक आ त बीच मे खीर देलक आ फेर स ऊपर से सारी झैंप दै
हुं-
ओते ओ नैवेद्य दऽ कऽ तखन ओ खरना करै छै। घरेम, जा खरना होइ छै, ता लोक पाठ केओ नाम नइ लेलक पवनैतिन सब हं खराप भऽ जाइ छै किछ हुनका भोजन करयमे दिक्कत भऽ जाइत छै तय दुआरे। आ जखन खरना भऽ गेल हँ- तहन लोक सब परसाद लेलक हँ पहिले पाबैन तऽ इएह भेलै ख -खरना तऽ पहिला एगो पाबैन हँ तहन दोसर दिन फेर भऽ गेल, तखने जे ओ खरना खेलखिन आ पैन पिलखिन ओकर बाद तऽ हँ फेर ओ पैनो नइ पीथिन तखने चाय ताय बनाकऽ पी लै छथिन तीन भऽ गेलै आ तहन दोसर दिन सौंझका अरघ रहय छै। ओहो दिन तऽ भइर दिन लोकके घर अङ्गना फेर करै छै। निपलक पोतलक हँ-नव का चूल्हा पर से ब-बनब पड़ै छै चूल्हो दू रंगके होइ छै। हँ खरना बला चूल्हा जे होइ छै से पेन बला आ पाबैन जे केलक उ बिना पेनो के रहै छै, हँ- लेकिन खरनावला चूल्हामे पेन दियैये पड़ै छै।
आ इ अथी जे होय छै सीम के जे अचार बनय छै
हुं -ओ तऽ- ओय मे तऽ किछो नइ छै तऽ लोक सीमो दै छै बैगनो रहल सेहो देलक आलू देलक सभटाके उसैन कऽ आ उसनइएमे लोक कनि हरदि दऽ दै छै।
अच्छा नमको?
हरैद दऽ कऽ नहि नहि उसनयमे नमक नहि दैय छै। उसैन कऽ नमक तेल अपन उसैन कऽ तहन ओकरा सभटा पानि के गारि दै छैय।
हॅं आ गोटो पीस कऽ दैत हेतै अइ म?
हँ गोट कनि अथी कऽ दै छै भूजि दै छै। छै भूजि के तहन ओकरा पीस के गोट देलक करूक तेल देलक।
नमक मीरचाय मसल्ला सबकिछ, दऽ कऽ तहन कनि रौद लगेए दै छै। तऽ ई तुरते खायवला भेलै एक स
सीम आलूके सब्जी सेहो बड्ड नीक लगै छै तरकारीे।
हेबे करै छै आ तहिमे डेढ़बा सीम होइ छै,
हँ से आओर नीक होइ छै स्वदगर।
बिगनी रंग के होइ छै हँ ओ बड नीक होइ छै।
आब तऽ बाजार सब मे तऽ ओ बड़का बड़का बला आओत बस पत्ता पत्ता सनके रहै छै से स्वाद कहाँ रहै छै। हूं।
ओ नहि ओहन
अपन वला सब जे रहे छलै पहिले तऽ स्वदगर हो
हँ। अपन त ओलो जे रहै छै त अपन ओल के तऽ
हूॅं कहै छै ओ बड्ड कब कब होइ छै।
हूँ हुओकरा तऽ सोहयमे ओकरा छिलयमे धोएमे तऽ हालत खराब भऽ जाइ छै।
हूॅं कहै छै अचारे के तेलमे जे तरै छै तऽ नीक होइ छै।
नहि होइ छै।
हूॅं
बिना अचार के तेल से नहि कब कबी नहि हटै छै बड कब कब होई छै कतबो
ह
नेमो गाड़ै छै किछो करै छै। आ जदि कब कब हा एहन बेसी पकड़ेए जाइ छै तहन तऽ मुँहो सभके नोचऽ लागै छै जे
तहन तऽ लोक के खेएलो नै जाइत हेतै।
हँ।
हूॅं आ ओल के चटनी जे बनबै छै तऽ ओहियहो मे ने गोट पीसकेऽ दै छै लोक।
हॅं हॅं।
कहै छै नीक होइ छै झसगर होइ छै हूॅं।
नहि तऽ वेएह अचारमे जे मसल्ला रहै छै ने बेसी मसल्ला रहल ने। ओहो में त गोट सब देले रहै छै ने।
हँ
तऽ उएह कनि मिलाए दैय छैय लोक।
अच्छा
हँ लेकिन नेबो तऽ ओल
तऽ हँ ओल एरकंचन अई सभ में तऽ नेबो च-च चाहबे करी।
हँ बिना नेबो के नहि होइ छैय इ सभ।
नेबो ओ तऽ कैए तरह तरहके होइ छै।